निशा क-कौ
की हाल छियै दीदी?
ठीक, ठीक ऐछ अहाँ अप्पन हाल कहु।
हमहुँ ठीक छी, की करै छी अहाँ?
किछ नै करै छी, बैसल छी, अहाँ की करै छियै?
हमहुँ बैसले छलौं, खाना छोला बनेेने छलियैए बना क बैसल चैल एबै। कुछ नै छै। अहूं बनेलिया?
हँ नै सुनै छियै हम नै बनेलियैए, हमरा सबके त एहन किछ नै छै। आइ कैल के मालिक छै। बट, हम बहुत गोटा क मुँह से सुनलियै कि छोला, पूरी, खीर सेवई जे भी बनाबऽ के हेतै, आइ के दिन बनै छै।
हँ आ जे नॉनवेज खाइ छी, ओ माछ सव। कि सावन स्टार्ट हुवऽ बला छै।
अच्छा-अच्छा
खाना खाइ छी?
नै हम नै खाइ छी, राधे-राधे छी।
अच्छा दीदी हमहुँ बैन गेलियै आब राधे-राधे।
नीक- भेल उ
ट्रे बान्धी। प्रेमानन्द जी के आशीर्वाद।
आ प्रेमनन्दजी स मन्त्र किनका सँ लेल?